भोजन भात बनि गेले
बात किछु बनलैय किछु बकि छै। ह कि बलैयै।
हमरो नहि बनले ह बनतै आब।
आ बलत।
हमरा त बहुत किछु नहि अबैएा बनबय भोजन मे।
सब्जी आ जे बनल छै त अपन भऽ जाइत छै। कनि होइ छै कठिन भऽ जाइ छै राम रुचे भेल। इधरे भेल त भऽ जाइ छी कखनोहु क।
हमरा ओ सभ। नहि अबैए इहड़ त एकदमे नहि अबैया इरहड़ केना बनबैत छियै अहाँ।
इार तऽ उड़द केडालिक के होइ छै फुला के। ओकरा पहिले फूलय ल दऽ दियौ। हँ रायतमे फुलै ल दऽ दियौ कायल बनैब तऽ। त फुलै ल आ भोरे उठ कऽ। जहन बनबऽ लागि तऽ आधा घण्टा पहिने उठिकऽ ओकरा मिक्स। मे पीस लेब कनि मोटगरे कअ एकदम चटनी जकाँ ओतेक मही ने। मोटगरे के पीसब बड़का जाड़ मे तऽ मोट। कतेक पिसाई छैय ओहिसँ मोटगरेके पीसऽ ब आ ओहिमे मसाला सब। हँ छोटकी मत चटनी वला मनै। इस बड्ड मही भऽ जायत त इहर नैय बढ़िआँ हयत कनी मोटगर रहै छैय। ह ओयमे फेर मसाला सब देबै। हिंग दैबेई। हींग दैबे गरम मसाला देबे आर ई साबुत वाला मसाला। सब जीरा मंगरैला छीट देबै। आ कनी नून ज देबै। आ कनीक रिफाइन सेहो मैन दऽ देबै घी दीए त घी आ नैय त रिफाइन। कनिक दऽ देबै हँ आ रूख कऽ पीसबऽ। ओयमे पानैय पानैप के निचोर क लोढ़हा जकाँ। ऐना कऽ बना देबै हाथसँ आ गरम पानि खोला। गरम पैन खौला देबै। तयम कऽ दऽ देबै आ एकबेर ओर भापसँ ढकि देबै आ खोला देबै। एक बेर दू दू ग ध्यान लगा देबैय लोढ़ा बना कऽ जे गरम पानि दऽ देबै। तकर बाद। फेर ओकरा। हँ खोला देबै तखन कठुआयल जकाँ जहन भऽ जायत एक दू बेर देखबै जे। तर मे बैस नैय जाय उघार उघार कऽ देखैत रहब। कठुआ जेहन जेतै तेहन गैस बन्द कऽ देबै। कनिकाल आर छोड़ दबैय कलम म। पैइन जहन ठण्ढा भ जैतेय तखन ऐहे निकालब त ऽ फेर ओ निकालब आ फेर ओकरा पिस पिस काट लैब चक्कु। कुछ नैय अपना हिसाबसँ। बहुत पातरो नैय बहुत मोटो नैय अपना हिसाबसँ स्वात निक छैय ओकरा तर। तर क निकाइल लैब। तखन आ खिलीहँ ह कमे आँच पर। मध्यम आँच पर तैर लैब बर कड़गरो नै। तरब आ अपन। कनि क उजरा हाट नहि रहै कनि ललनो हो बड कड़गरो नैय।
अच्छा अच्छा।
बनबे क तैयारी क ऽ आ रात। धनी जीर गरम मसाला काश्मीरी मिर्च। से सभटा ओरिया कऽ पहिने राख लैब फोरन देबही। हँ फोरन देबै हींग पचफोरन मेरचाइ तेरपात। दाल चिनी सबक फोरन देबही। मसाला सब जे रहत धन्नी जीर पहिने ओ दऽ कऽ भुज लेबै। तकर बाद फेर ओप म दु टा एक टमाटर कुछ टमाटर बेसी ना।
अच्छा अच्छा।
जेत कह भऽ पत पचा देबै तरल वला ई हर आ फेर खौला देबै एकर रति गरम मसाला ऊपरोस फेर छीट देबै
अच्छा अच्छा।
बी पाँच दै तनी घी लक शौक घ घी
सभसँ ला सभसँ अंतिम मे ओकरा छोकि देबै
ह छलट दियै राखि लै छिय खाय काल तख आओर कभी आओर तऽ भऽ जतै ओ तऽ सँ तऽ होइते छै हँ ओ तऽ ह ह ओ तऽ सफट होइते छै फलहावला
कनि बेसी ओहिमे झोड़ि देबै सएह न तखन ओ अपन रहत
ह ह हमरा झोर ओतेक नहि बढ़िआ लगैए हम तऽ हिसाबेसँ झोर दैत छियै हमरा पीछे पीछे रहैय न हँ हँ विष मतलब सखि लेने रहलै पूरा ग्रेस झोर क
पूरा अपन मिक्स मने मिला मिला के अपन कऽ लिआ सेहो नीक छै
ह। दिन होइ छै तऽ उएह कनि फुलै लऽ दे बिसरि जाइ छियै कोनो होइ छै तऽ आ राम रुच भेल कि जे रह घरमे बेसन
त अपन राम ररिच राम ररिच बना लेलहुँ सुलभ भेलै राम ररिच इधर मे कनि पीसु फुले लऽ दियऔ
ह पीसू से भऽ जाइ छै
से भऽ जाइ छै।
तऽ बेसी दिन त राम रुचे बनत आ इधरो कहियो कालके भऽ जाइत छै भोज भात मे त बिना रामरूच इहरके होइते ने छै
होयते ने छै आ बेसी गोटा आब राम रुचे बनबे छै वएह दुआरे बिसरे दुआरेरमच मे त बेसन रहल ओहि गरम मसाला द के तर के
बनबै छियै बनबै छियै।
ह बनबै छिय हमहु हमरो त हमहुँ बनबै छियै
राम दू सभ खी लै छियै बड़ नीक होइ छै
ओ ओहिमे दहिो के कनि दऽ दै छै लोकोग दही मिला दै छै राम रुच मे तऽ एकदम मुलायम भ जाइ छै सेहो नीक लागै छै।
जोर तोर सुखि लेत बादमे तखन धीरे धीरे तुरत नहि सॉफ्ट होए धीरे धीरे कनि खाय से थोड़े काल पहिने बनतऽ धीरे धीरे रास सुखैत छै
र।
तहन मुलायम होई छै ह फूलोक के चोखा जे बनबैया कोइ कोई तऽ ओहोमे बेसन लपेट कऽ देखबै बना कऽ
ब।
ओलके चक्कामे
हँ बेसन मे लपेट के तरै छै आ तकर बाद फेर झोर ओहिना जेना माछ के मसला के झोर पड़ैया तन सरसो खटा लऽ क गेलौ आ हँ ह हँ ओहो किएक ने बढ़िआँ लगतै सभटा तऽ मसालाके ई होइ छै टेस
हँ मसालाके अपन सभटा ई कऽ कऽ दियौ हिसाबेसँ दियौ मसाला सभ
हँ हट करतैन
चहटगर सभ अपन खाइत रहू
कुणडली कि खाउ कते खाउ
आ रामरुइच सभ भोजोमे कनि बेसी छै
हँ छै अपना सबमे
मछ मौस ई या राम रुइच कटहर के चक्का साग सन्ना भुजिया इएह सब तऽ रहिते छै अपना सबके भोजमे डालना भेलै
नीक लगै छै सबटा तरकारियो ओहिमे भेल सबटा तरकारी पड़ै छै डलना मे
आ कुमरौरियो दऽ दियौ सेहो बढ़िआँ लगैत छै ओहिमे
पूरी तरकारी जे डलना आ पूरी खाउ तऽ से कते नीक लागत गरम गरम जे भोज मे होइ छै जलखै मे आलूके भुजिया आ डालना पूड़ी हैत ह बड़ नीक लगै छै
बेसी काज करतेबता मे तऽ अहाँकेँ डालनाइए भेटत डालना पूरी आ उ जलखै मे
दलखैमे से भऽ जाइ छै
डालना पूरी आलू भुजिया अपन सबसे सुलभो भेलै सभटा तरकारियो भऽ गेलै अपन दऽ दियौ खा लिअ
जलखै मऽ आ ओहि दिन तऽ उपनयन दिन तऽ जलखैमे मात्र विक्षा कऽ के उतरू तऽ उएह सएह भेलै
यशा भऽ जाइ छै
पूी भुजिया भेलै आओर अपन आम छै तऽ दही आम दूध मिठाइ से सब भेलै आ तकर बाद राइत कऽ सीधा भोजे अपन
भोजे खाली
अपन पैट पैट कोल्डड्रिंक सब होइत रहे छै
कर्तव्यता में तऽ सेह सब होइते छै अपन दिन भैर चलते रहल किछ न किछ दैते रहै छै आब तऽ
डालना तऽ भोज बला डालना तऽ लेकिन डालना घरोमे बढ़िआँ लगैत छै भोज बला सनक तऽ नहिए होइ छै ओकर त अलगे स्वाद
भोज क‌ तऽ किछो खाओ त अलगे स्वाद ओक सागो सन्ना भुजिया खाउ तऽ ओ क अहा के अलगे आ पात प खाउ से आओर अलगाव
देला तऽ हमूँ घरो मे कहियो कऽ बनबै छी
ह सासुर मे लोक झपुआ कहे छै ओकरा झाँपि झाँप के बनवै छै
अच्छा
कनि कनी तरकारी अपन घी मे दैत जइयौ दैत जैयौ कनि कनि भुजैत रहियौ और ओकरा झाँपि झाँपि कऽ बनाउ
हमसभ तऽ अलग अलग सभटा कऽ फ्राइ कऽ लै छियै जेना कदीमा भेल केरा भेल आलू भेल परोड़ भेल ह परोड़ भेल सभटाक अलग अलग सँ हँ काँच केरा दै छियै कनि
दै छियै ने
हु कदीमा कनि कम दै छियै काचो मे केरो दै छियै कनिटा हिसाबसँ परोर कनी बेसीयो रहल हूँ।
आलु ओ दैय छियै
आलु ओ दैय छियै मटरो दै छियै
आलू भट्टा परोड़ सभटा मिलाकऽ अपन
कदीमा खीरा कोबी। जहैन कोबी के रहलै सीजन आब तऽ रहिते छै कोबी सभ टाइम मे
आब तऽ बारहहो महीना कोबी भेटैया।
हैं अलग अलग च। आ कऽ सुनल मसाला सभके कनि धमा लेलौ तखन फेर ई सभ तरकारी सभमे दऽ देलियै एकी गीर से छोड़ि देलियै
छोकि देलियै।
हूँ
अपने सभके तऽ रंग रंग के तरकारियो बनबै छै
छौकल तरकारी बड़ नीक लगै छै जेना फोरने दऽ कऽ लिय से नै छौकू जे
छोकु जे।
छौकल के बड नीक होइ छै
ऊपर सँ किछो छोकि दियौ ओ चीज न लगै छै दाइले जेना बनाउ।
दाइल। छबे करै छै तरकारी होइ छै ने कहियो क मैनलिय फोरने दऽ क नहि छोकलहुँ आ जेनी कोनो चीज बनबै छौ विशेष चीज त छोके दै
छोकि दियौ घी जीर चीन्नी से छोकि दियौ ऊपर से कोनो चीज कऽ किया तऽ ओ बड्ड स्वादिष्ट भ जाइ छै
रंगो बहुत नीक भऽ जैत
रंगो बड़ नीक भऽ जैत आ कनी नीको लागै छै देखै सुनै मे
ह आ खइयोम टेस्ट भऽ जैत हँ हँ हँ तक कहियो भऽ जाइया कि कनि कोनो अथी भेलै तऽ गीत छौकि दै छियनि तऽ नीक लागल बेसी नीक ब गा रकारी
घी गरम कऽ के दऽ दियौ अपन आओर ओना दऽ दियौ आ घी
हू हू। ह ओना भऽ ने तरकारी के तरकारी केर
स्वाद के नीक होय छै स्वाद नीक लगैत रहे छै अपन।
काल तऽ
से तऽ होइते छै ठीके। अपना से तऽ सभ अलगे अलगे तरीक तरीकासँ बनबितो छै।
हँ से तऽ आब बहुत भइए गेलैय। अलग अलग तरीका से कहै छै ने अहाँ केना बनबै छियै।
हमहूँ ओहिना बनबैत छियै डालना तऽ ओहिना जेना। तऽ तैर लैत छी ने से हमसभ झाँपि झाँपि कऽ बनबैत छी तऽ जेनाकि फरनमे देलियै कदीमा। त ओकरा झाँपि देलियै कनी काल फेर ओहिमे भटा। दऽ देलियै फेर ओकरा झपलियै ओ कमे पर अहाँ ओकरा झाँपि झाँपि क बनबैत रहू
एकटा एक बे एके बेर सभ चीज नहि देलियै बराबरी देलियै
चीज नहि देलियै बेरा बेरी बेरा बेरी देलियै।
आ पहिल चीज बची चीज जतै ने सिझल चीज कऽ एकटा चीज सिझ गेल तऽ से निकालि नहि लै छियै
स निकाले ने छियै कनी हल्का सीज गेल ने फेर दोसर